छै अहाँ बताबह
अहाँके तऽ ठीक हइ अपन बताओल जाइ छै की होइ छै
अभी तक कुछो न होइ छै तू बताव तू की करै छै अहाँ की करै छै
हमहु बैठल छै आओर अहाँके खाना पीना हो गेल छै
छै
ई खेले छै हँ खा लेले छी अहाँके की खेले छी आज
आज तऽ सुबह दाल चावल खैले छै तू अहाँ की कैले छै हमहूँ दाल चावल खेले ह
तऽ अहाँके खुद खाना बनावल छी
हँ हम खुद खाना बना लेै छै अहाँ खुद खाना बना लेबै छै
आओर बताओल जाइ छै समाचार अपन
हमर सब तऽ ठीक छै तो अपन बताबै छै
हमरो सभ ठीक छै आओर की होके छै अहाँके गर्मी हइ कि ना
नहि तऽ बहुत गर्मी पड़ैत छै
ओ एनहु हँ एनहु गरमी पड़ै छै
ओ
अहाँके कॉलेज के छुट्टी हो गई छै
हँ गर्मी के छुट्टी हो गेल छै
ओ हँ हमरो सबके हो गेल छै
ओ तऽ बहुत अच्छा बात छै ओ अहाँके क प्ान बा गरमी
सोचै छी कि कही घूमे जाउ
हँ
चलन साथमे
हँ चलम ले चलबऽ तऽ चलै छै
हँ तऽ चलै छै घूमे चलल जाइ छै इस बार
हँ कहाँके प्लान बनली छै
हम तऽ सोचै छी कि पटना चिड़िया के देखे चलल जाय अहाँके च
हँ चल चिड़ियाघर ठीक जगह छै घूमेय ला मस्त जगह छै
हँ बहुत अ
कितना दिन के प्लान बनले छै
हम तऽ सोचै छीिय कि पाँच छे दिन के तल घूमे चलल जाउ समान उमान कुछ खरीदे के पड़ै छै
हँ
अपने के चलल छी सामान खरीदे चलम
तऽ क दिन निकलयके छै
दू तीन दिन में निकल जाइ छै च छ आओर बताओल जाय छौ
अभी तऽ हमरसभ ठीक छै अहाँ गर्मीके होमवर्क बना लेबै छै
हँ बना ले छी कुछ बचल छै
हँ तऽ अच्छा बात छै
आओर अहाँके कम्प्लीट हो गेल छै बस
कली छी
ओ तऽ आधा जल्दी पूरा कर लि छै पूरा हो जेतै तऽ ठीक केना रहतै हम सुनी, अहाँमे आमके पेड़ छै? हँ, आमके पेड़ छै। अहाँके आमके पेड़ छै, ओ आम फड़ल छै। ा
अमगी बर फड़ल छै लेकिन अभी हम गाँव मे न रहै छै अभी हम गाँव मे शहर मे रहै छै कुछ दिनमें शहर से अबई गाँवमें
गाँवमे रहैके के चाए गाँव के हवा पर बैर लेबैके चाहै छी
हँ अहाँके बात सही छै
अहाँके गाँव मे मन नहि लगैत छै की
न गाँवमे रहिके पढ़ाइ नहि होकै छै
ओ हँ पढ़ाई तऽ हो जाइ छै
हँ तब तऽ हँ ई बात तऽ हइ हँ अहाँ गाँवमे रही तऽ क्रिकेट खेलैत जाइ छै
क्रिकेट खेलैत तऽ जाइ छी हम
ह तब तऽ अच्छा बात छै हँ हम गर्मी के छुट्टी मे अगर घरे आबै छिय तऽ चलब साथमे हँ
तब आओर अपने के बताओल जाइ छी अभी तक गमी स्ित पहिेल ओ
आ आओर हम सु आओर हम हम तऽ लगभग सभ चीज बना लेबैले अहाँ की बना लेबै छै आओ हँ हमरा मटर पनीर के सब्जी बनाबे आबै छै हम तऽ हप्ताह मे एक दिन बना लेबे छै
ओ हँ हमरो आबै छै हमहुँ बना लेबे छी तऽ अहाँ बाहरके खाना जदाा खााय छी कि घर के खाना
हम तऽ जदातर बाहरके खाइ छियै ज्यादा मन नहि करै छै खाना बनाबैके के ेली
तब अहाँके मालूम होयके ची कि बाहरके खाना
हँ ई बात भी हँ सी कै छै
अहाँ के ध्यान देबे के छैाह कि ई घर के ही खाना खा क के चाएइ आगे से ध्यान रखबै ने
हँ हम ध्यान देखै छ आगे से आओर सुनलियै छी कि
हँ हमर भइ के शादी छै तऽ अहाँके अबै सब छै दाद श इहे दू चार दिन बाद शादी छै हँ काम तऽ इतना है कि मत पूछल जाइ छै
हँ
आओर बताउ आओर सभ ठीक हइ एकरे तैयारी होइ छै शादीके अहाँ जल्दी आबै छीियै हँ कार्ड छपा गेल छै अहाँके भी कार्ड भेजल जेतै यहाँ सब परिवार जन के आबे के छै
हँ आज हम बता देबै अछि मम्मीे मम्मी के
घमी बो है
हँ हम आम सबके साथे अबै आओर बताब की बोै छै सब समाचार हमन के ठीक छै
तऽ होमवर्क तऽ पूरा हो जाइ छै अहाँके धीर धीर त
हँ लेकिन आके बात ताहिके काम छै तो अहाँके यहाँ आबैके छै आ फेर घूमै जाइके छै तऽ काम छै पढ़ाइ लए अलगसँ टाइम निकालैके पड़ै छै
तऽ अहाँके कोन विषय पढ़ैके जादा मन करै छै हमरा तऽ जादातर साइंस अच्छाै छै ओ हमरो जादातर विज्ञान अच्छा लागै छै आओर हिन्दी अच्छा लागै छै
हँ
मैथो अच्छा लागै छै पर जााद समझमे मैथ नहि आबै छै तऽ हम साइंसे हिन्दी पढ़ै छी
हँ तऽ तऽ बहुत अच्छा बात छै
हँ सबके अपना अपना च्वाइस रहे छै अपन अपन च्वाइस छै तऽ बता आओर कितना दिन के रुआ छुट्टी बच चल छै कॉलेज के
पच्चीस दिनके छुट्टी होइ छै
चारि दिन हौल छै ओ अभी तऽ पूरा महना बचल छै
हँ
आहाँ के कितना दिन बचल छै हमरो बीस दिन बचल छै
ओ
लगभग सेमे छै ह अहाँके शादी आहा के शादी मे जरूर आबै के छै आ के छै त गर्मी छुट्टी मे शादी हो जे छुट्टी अलग से ना लेबै के नहि जरूर पड़ै छै
हँ तब तऽ ठीक छै कॉलेज न काज करैके
हँ तऽ अहाँ सब जन के आबे के छै
हँ हम सभ जना आब
आओर बताओल जाइ छै अपन बारे मे परिवार सब ठीक छै हँ सब ठीक छै आहा खाना बना लेबै छी किछु हँ खाना बना लेबे छियै कुछ कुछ आओर खाना मे की की बनाबै छी यह बनाबै छी दालि भात सब्जी
आ
अहाँ की की बना लेब छी किछो बना लेबै छि लेकिन ज्यादातर बाहरे खाय छी ओ लेकिन के आगे से ध्यान रखे छी आगे से न खायइ के छै ई बाहर के
हँ
आहा पनीर के सब्जी बना लैबे छियै हँ बना लेबे छी अहाँ के बना लेबे छी
हँ हम बना लेबै छियै
हमहू सब बना लेबे छियै हँ हमहुँ बना लेबै छी तऽ अहाँके आओर कथी कथिी बनाब अबै छै नहि हमहुँ क बना लेबे छी
ओ तब तऽ बहुत अच्छा बात छै
आओर कहल जाइ छी अपना बारे मे
का बताउ
आओर सभ ठीक छै
हँ सब ठीक छै
ओ
अहाँके आम ठीक लगैत छै
हँ फड़ै छै
हँ
ठीक बात तऽ आओर सब तऽ बात होता ही है
हँ ठीक छै फिर कभी बात करै छै
हँ आगे भी बात होतै ह अहाँ से आर सब जन के आबे के छै ओहि मे ठीक बात तऽ छै रखै छी